कि यौ-
ठीक छियै
हँ पढ़ाइ लिखाइ चलै छै
हँ चलै छै पढ़ाइ
ओ ट्यूशनो आर पढ़ै छियै ने
हँ पढ़ै छियै
हँ कोन सबजेक्ट अहाँके बढ़िआँ यए तैयारी
हमर फिजिक्स अय ओर केमेस्ट्री सभसे बढ़िआँ छै ओकर बाद मैथो अच्छासे पढ़ि लै छियै
ओ फिजिक्समे की सब पढ़ै छियै तनि हमरो बतबू ने
फिजिक्समे मॉडर्न क्वैन्टम फिजिक्स और आ इलेकट्रोमैग्नेटीज ई और चारि पाँच गो चैप्टर जे जे मेन रहै छै ट्वेल्थ में उ सब बढ़िआँ से पढ़ै छीयै और वैहमे क्वैंटम फिजिक्स मे सबसे पहिले तेऽ छोटा छोटा अथीके बारेमे अणुके बारेमे बात केयने छै
हँ
और इलेक्ट्रोमैगनेट टीजमें मैगनेटके अथी वैह प्रॉपर्टीके बारेमे बतैने छै ओर इएह सब पढ़बै छै वैं
ओ पढ़ैमे मोन लागैए ने यौ
हँ लागैहै-
लागे छै ओ तैयारी की करबै फिजिक्सके? तैयारी करैके उद्देश्य की यऽ?
ओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर कि इन्जीनियरिंगमे काम आबै छै, इएह खातिर फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ै छै। बीटेक करबै तऽ उएह
बी टेकके एडमिशनके लेल तैयारीमे लागल छै ने
ओ
आ नौकरी सबके प्रयास नहि करै छी? आब तऽ अहाँके उमरो पूरल, तऽ ओ नौकरियोके ने प्रयास करबै, नौकरी आरके भैकेन्सी सब भरै छियै कि नहि?
देखै छियै, जे पुलिसेवला खाली आबै छै। ओर दोसर अच्छा वाला ऐबे ने करले।
नहि तऽ सभेये अच्छे छै, कोनोमे भए जायत तऽ नीके हैत। ओकर बाद अपन बी टेकके अहाँ इग्नोओस कए सकै छियै, ओ ओपेन यूनिवर्सिटी से भी के सके छिये, और दोसरो तरीका छैय बी टैक, करैके। ताहि कारणे पहिले नौकरीयोके अहाँ प्रयास करियौ, अहाँ क्वालिटी हेतै तऽ, नौकरी फ़्री भाए जायत। आ नौकरी भाए जायत तऽ अपन पढ़ब, गार्जियनपर बोझ तऽ नहि रहतै। अपन जे अहाँके के कैपिसिटी यऽ, ओहि कैपिसिटीके यूज करबै ने पूरा पूरी। आ बहुत तऽ लोकसभकेँ देखै छियै कि, उ अहाँके निक -नीक जॉब अपन कए ले छैय, या सरकारी कोनो चीज पक पकड़ि ले छैय, आ सरकारीमे अहाँ पकड़ि लेबै तऽ, ओतेक तबाही नहि रहै छैय। कामके ओतेक लोड नहि रहत। स्थिरसँ अपन पढ़बो करब, आ अपन ड्यूटिओ करब। दुनू काम भए जायत, तब आगू बढ़यके बेसी मौका मिलत। आ ओना जे छैय से, अहाँ खाली रहबै अथिये पर। तऽ ओ ठीक नहि छैय। बीटेको करू, आ लेकिन अहाँ अपन प्रयास करू कि हम कुनो चीजमे चलि जाउ सरकारीमे, बीटेकके भरोसे बैठल नहि रहब। कि हमर कहनाइ गलती कि सही?
सही छैय, पर बीटेकके
हाँ ओ तऽ हम तऽ बुझलियै ओतेक बढ़िआँसँ अहाँ नहि करि पयबै, लेकिन ज्यादातर लो
कॉलेज जाइले करै छैय बीटेकमे, एना नहि ओ ओपेन यूनिवर्सिटीमे ओते त हेबो नहि करै छै बीटेक। बी एस सी सब कै सकै छैय ओपन यूनिवर्सिटी सँ, कियकि ओहिमे
हुँ।
होइ छैय, आ ओतेक क्लास जेना जरुरी नहि छैय, अपनोसँ पढ़ि सकै छैय।
ओ।
बीटेकमे तऽ बतबै छैय नै, केना कि काम करै छैय, मैगनेट या कोनो मशीन -उशीन के फश बतबै छैय, तऽ ओकरा खातिर खुद जा पड़ै छैय समझै खातिर हॅं, कॉलेज जेनाइ जरूरी छैय बीटेक कोर्समे,
से उ तऽ ठीक छैय मानि लिअ जॉब भए जेतै तऽ एगो अहाँके आधार मिल गेल नेह। जियैके। जब मानिके चलियौ अहाँके जॉब अगर भए जाइ छैय तऽ एगो जियैए के आधार मिल गेलै। आ मानिके चलिऔ कि ओना तऽ अहाँ बीटेक कयलाके बाद की हेतै नहि हेतै समय केहन रहतै कते कम्प कम्पिटिशन रहतै ई चीज तऽ बाद भविष्यके बात भए गेलै नह।
उएह ने छैय बीटेके के साथ सोचने छियै। तैयारी करबै बी पी एस सी या इएह अथी के।
नहि हाँ बी पी एस सी के तैयारी करू या कोनो चीज के तैयारी करू बी पी एस सी मे तऽ जे विषय अहाँके अच्छा रहत उएह लै छैय लोक जेनरली जना मानि लियओ बी पी ए बी पी एस सी मे सब्जेक्ट माँगै छैय ने तऽ जकर जे सब्जेक्ट अच्छा रहै छैय ओ चूज कयलक। आ उएह सब्जेक्ट के खूब बढ़िआँ सँ पढ़लक उएहमे लोक कम्पीट करै छैय। कारण बी पी एस सी मे अहाँके सब्जेक्टिवो ने होइ छैय।
खास मेन सब्जेक्टिवे रहय छैय आ फ्रीलिंस जे रहय छैय रहै ओ रहै छैय ऑब्जेक्टिव जेना बनबै छैय टीक मारैबला।
टीक मारैबला त अहाँ त मेन तऽ अहाँके बी पी एस सी मे सब्जेक्टिव भए गेलै तऽ जे विषय अहाँके अच्छा यऽ वएहमे क्वेश्चन पूछतै।
आ फिक्स रहै छै ओकर सिलेबस जेना सामान्य हिन्दी मे रहै छै पास करैके खाली।
हँ
ओकर बाद ओकर बाद रहै
ह
आ ओकर बाद रहै छै पी एस पेपर टू जहिमे कि जोग्राफी आओर जेनरल नॉलेजसभ आबै छै।
ओ
आओर तेसर सब्जेक्ट रहै छै ऑप्शनल जे अहाँ चुनने छियै ओहिमे अहाँके मन पसिन्दा सब्जेक्ट से क्वेेशचन रहै छै खाली तीन तीन सौ नम्बरके रहै छै ओ अकेले।
ओ एगो सब्जेक्टसँ तीन सौ नम्बरके पूछैत
ह जे अहाँ चुनने रहबै ओ तीन सौ नम्बरके आओर ई जी एस के पर वन जी एस पेपर टू इहो डेढ़ डेढ़ सौ नम्बर के तऽ छ सौ नम्बर के एग्जाम होइ छै मेन्स मे तऽ वएह मे जे जते आनै छै ओ ओकर हिसाब सँ सेलेक्शन होइ छै इन्टरव्यू खातिर। लास्ट राउण्डमे जाइ छै ओकरा इन्टरव्यू होइ छै ओकर बाद फाइनल मेरिट लिस्ट
हँ फाइनल मैरिट लिस्ट, रैंक के अनुसार जारी कए दै छै।
हँ
तब तऽ अहाँ जानै छियै पूरा यौ प्रोसेसके।
हँ तैं ओकरा बारेमे सबकुछ सिलेबस आर देखने छियै हम, कना कथी पढ़ैक छै, ओहो सब पर देखने छी।
हँऽ
प्रिलिन्स मैन खाली पूछै छै ऑब्जेक्टिव, ओहिमे खाली जेनरल नॉलेज सब हुए।
पुछय छय ओ
ई प्रिलिम्स चेक करै छै, कि अहाँ कते नॉलेज छै। अओर ई मेन्स चेक करै छै, कि अहाँ सोचै कना छियै। तऽ ओहिमे एसईयो पूछे छै, बारहगो एसए भे जै तय में स तीन गो लिखइके रहै छै। तें उ तऽ इएह मतलब चेक करै छै, ओ कि अहाँ सोचै कना छियै, कोन परिस्थितिके बारेमे कना सोचै छियै। केना अथी लेगै उसब, ओकर बाद इंटरव्यूमे पर्सनैलिटी चेक करै छै। अओर अहाँ केना सिचुएशन हैंडल करबै, ईसब चेक करै छै। आ जों ओकर बाद जे, जे ई तिनोमे सफल भए जेतै, ओकर भए जेतै सलेक्शनो।
हँ आउ
एनाहि यू पी एस सी ओ के सेमे रहै छै, दुनू के बस यू बेसी में भारत लेवलपर पूछै छै सबकुछ। औरे एहिमे बिहार लेवलपर ज्यादा ध्यान दै छै बी पी एस सी।
बिहारे लेवलपर ई पूछै छै।
नहि पूछै तऽ इहोमे छै भारतके सवाल सब, पर फंसे ज्यादा बिहार पे ध्यान दै छै, जेना बिहारमे कोनसी नदी कहाँ बहति है, ई सब पता रहना चाहिए। आ मतलब और ओकर बाद कत कोन कतौ डैम छै, ईसब पता रहयके चाही। ओकर बाद सबकुछ कतौ-कतौ हैड छै अथीके कोन विभाग के हेड कतो छै, ईसब पता रहयके चाही। जेनाकि एखन हाल-फिल्हाल में एगो क्वेशचन पुछलकैर कि मखाना का सबसे पहिला बोर्ड कहाँ मतलब कहाँ अएलै। तऽ एकर जवाब छियै दरभंगा, दरभंगा में सबसे पहिले ई सबसे पहिले मखाना के ई बोर्ड स्थापित भेलै, हं ओनहर हाल-फिल्हाल
हँ-हँ ओ मखाना रिसर्च स-संस्थान जे स्थापित भेलै।
हँ तऽ उ सबसे पहिले दरभंगे में भेलै हन। एहिसे पहिले कतहूओ नहि रहै। हँ
हँ पूरे भारत में सबसँ पहिले अहाँके दरभंगे में मखाना उत पादन केन्द्र ऐं आथी संस्था मने संस् थाकि सरकार के अपना तरफसँ एगो बोर्ड बना देल दै जकर काम छियै कि मखाना पर रिसर्च करनाइ और रिसर्च कैर के किसान के बतयनाइ ताकि किसान अधिक सँ अधिक उत्पादन करय।
हँ तऽ यै एनाही इएह सब पूइछ सकै छै ओहि में डिटेल कुछो पुइछ देतै मतलब पिछला करेन्ट अफेयर में पूछै छै पिछला अठारह महिना के कुछ भी पूइछ देतै मतलब अ ऐ साल के पिछला सबकुछ
ई तऽ करेंट अफेयर सभमें भी ज नै क्वेश्चन सभ पूछैत हैत। जे तुरत के घटना जे छ
औ पिछला डेढ़ साल के घटना में कुछो पूइछ देताै। की भलै नै भलै कुछो।
एकर कोनो फिक्स नइ छै, कि इएह स ऊं अथी सँ पुछतै।
फि फिक्स नहि रहै छै, जेना हिस्ट्री, जोग्रफी आर फिक्स छै, कि एहि टॉपिक सँ पूछतै कि देश मतलब आ एन्शियन्ट हिस्ट्री पुछतै मेडिवल हिस्ट्री पूछतै और ऐ ई मॉर्ड डन हिस्ट्री पुछतै तीन तरीका के तऽ इहो में सिलेबस फिक्से छै जेना एन्शिएन्ट हिस्ट्री में पूछै छै, ई आ-आइसे ज मतलब पुराना बर्फवला जे युग रहै ओहि में केना आदमी सब जियैत रहै सबसे पहले किस चीज का अविष्कार हुआ जेना चक्का के अविष्कार भलै तब मानव जाति के तनि अथी भलै विकसित केनाइ स् स्टार्ट केल कै। तबाद धीरे-धीरे अनाही। प्रोग्रेस करैत गलै तऽ ई सब पूइछ सकै छै, ओकरा में मिडल इस्ट ट्री में पूछै छै राजा-महाराजा के बारे में अकबर आर भए गेलै औरंगजेब आर भए गेलै ई सबके बारे में। आ मॉर्डन हिस ट्री पूछै छै देश कैसे आजाद हुआ महात्मा गाँधी का क्या रोल रहा ई सब कुछो-कुछो पूछै छै भगत सिंह कौन थे। या कोन आ मतलब क्रान्ति कब हुआ ईसभ पूइछ सकै छै। ओय में ती आ जग केओ के सिलेबस फिक्से रहै छै, कि भारत से बाहर के नहि पूछै छै, बी, पी, एस, सी
भारत सँ बाहरके बारे में यू, पी, एस, सी में नहि पूछै छै।
यू, पी, एस, सी, में पूछै छै, ओहिमें रहय छै, एगो वर्ल्ड हिस्ट्री कए के वर्ल्ड जोग्रफी- क -क सब्जेक्ट विषय ओइमे पूइछ दै छै, आ एहिमे मतलब बी, पी, एस सी, मे वर्ल्ड हिस्ट्री छेबे नै केललै वर्ल्ड हिस्ट्री छै, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहि छै। ताइ मे भारते तक पूछैत छै, कि भारत के मतलब भारत के बारेमे पूईछ सकैत छी, कि कोन जगह कहाँपर स्थित है कुछो- किुछो इएह सब
ओ त यू, पी, एस सी, के तैआरी करैके चाही बुझलियै। यूप यू पीएस सी के माथा रखिऔ यू पीएस सी के अहाँके जतेक नॉलेज यऽ आ जतेक अहाँ दिमाग। अहाँके तेज यऽ ओहिके मोताबिक यू पी एस सी के रखबै ने बुझलियै।
आ।
तऽ भए सकै छै। अहाँके विदेशी अपनो भए जायत। कारण तैयारी तऽ यू पी एस सी के तऽ भास्ट होइ छै ने।
ह बाजट होइ छै। आ बच्चो जाादा पढ़ै छै। यू पी एस सी मे एहिमे
भरे देखियौ भरैके। ध्यान नहि दियौ। भरैमे मानि लियौ। अगर द हजार सीट से ओहिमेसँ अहाँके एके